हूँ।
हेलो।
हेलो। नेटवर्क वाले जगहमे आ जाइए न।
कहाँ से बोले थे क्या बोले थिन।
हम जमालपुर से हं। आबाज हमर नहि छै ठीक
हँ।
आ अहाँ केन केहन छथिन
न कोठी इधर ना कोठी बखरी इधर से
अँ नहि हम मम हम बोल रहली अहाँ केहन छथिन
मतलब
कैसे हैं
अच्छे अच्छे अपने बताइए की हाल चाल है
हमहु ठीक छथिन
तब खाना वाना बना लेलथिन
अहाँ के नाम
हमर नाम चन्द्रलेखा
ह नहि हम आज खाना नहि
तब बाहर का खाइएगा क्या प्लेन है
मम्मी है हम मम्मीए बनाय देलखिन
अच्छा हम्म अपनेके खानामे की पसन्द है
हाँ चिकन म्मम
अपने कहीँ घुमय लए गेल छथनि
हँ कलहु जइब
कलहु जाइ अच्छा
आर बताब
हम्म
अहाँ कत से छी
हे नाव कोुठी
ई कहाँ छथिन
एँ जैसे मत बकरी बखरी इधर समझियऐ बकरीयो नहि जानैत छिय
नय
बेगूसराय त जाने होबै
हाँ हाँ हाँ
हाँ हँ तऽ ओही जिलामे हमे परै छियै
आ आर अहाँ के कोन कोन चीज खाबै मे नीक लागल
लिट्टी और बेसन के लड्डू
वाह
तब की प्लान हइ अपने की करै लए चाहै छियै फ्यूचरमे?
मेकअप आर्टिस्ट।
अच्छा अपनेके मेकअप आसि आटिस्ट बने के हय?
हँ हम मेकअप आर्टिस्ट बनय चाहैत छी बचपने से।
त आबाइ मुँंगेर इधर अछि। जमालपुर हिने तऽ वही से खगड़ी मे रहै छी।
हँ जमालपुर
हँ तऽ एगो लक्ष्मीके नाम सुनने छियै?
ह
खगड़ियामे आर्टिस्ट छै मेकअप आर्टिस्ट। ओ हमर दीदीए छथिन हन।
आ
ओ भी बहुते, बहुते मतलब बड़ा आब आर्टिस्ट बनि गेल छथिन।
आ वीडियो आर बनाबै हेथिन।
हँ-हँ
तऽ हमनिके भेजिह तऽ।
अच्छा भे देबै
हू ह हमरा मैथिली वैसे नइखे आबत छथिन।
हम्ब भी ना
आ
तब आओर सब?
हमरा पता हे हमरा सजय सबरैत नीक लागल।
देख के मेकअपमे क कहथि। ओ प्रोडक्ट
हँ
तऽ की सोचलियै ऑर्डर करबै?
हमरा मेकअपे सब, सभे कछुआबत छथि। खाली एगो सर्टिफिकेट लै हम फेरो से करबै।
हँ ओ तऽ हमरा मतलब ज जहाँ से कोर्स करबै ने वहाँसँ मिल जेतै सर्टिफिकेट।
बस सर्टिफिकेट लऽ बाकी हमरा सब कुछो आबै छै। हम मेकअप नीक ज जकह करै जानै छथिन। ब्राइडल, हल्दी, मेहंदी, इंगेजमेंट सब है।
अच्छा मेहंदी भी मेहंदी भी अपने के आबै हय।
हँ हमरा मेकअप सामान बारे बहुत जानैत छथिन। हम फाउंडेशन, काजल, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट सभे इस्तेमाल करै छीयै। हमरा अलग-अलग मेकअप प्रोडक्ट ट्राइ करयके नीक लागल छथिन। मतलब स्किन हिसाब से मेकप
हँ-हँ
हूं हल्का मेकअप मतलब बेसी नीक लागल छथिन हमरा। कनिको कनिको पार्टी लेल भारी मेकअप स तो करऽ छी।
अच्छा।
हँ- हमरा लाल आरो ब्राउन लिपस्टिक बड़ा नीक लागल छथि।
वाह।
हँ-
अपनेके लिपिस्टिक विपिस्टिक
दाम तऽ एकदम जादा नै वएह छ -सात सौ मे।
हाय- एगो जे चैनल बुजलैय ने ओपर बहुते कम्मे में पांच गो लिपस्टिक दै रहै।
यहीं कहीँ दू सौ, तीन सौ म पाँच गो लिपस्टिक।
आ कम्पनी कोन?
उत् पर होतय नहि पता।
हँ-
हमरा महंगाई लिपस्टिक नीक लागल छै जेकर दाम लगभग मतलब पांच सौ छओ सौ। ओकरा उ मतलब रेंज के हिसाब से।
हँ -हँ-
वाट-